हेलो जी नमस्कार
ठीक छै न
सब ठीक छै
तो आज हम एक बहौत महत्वपूर्ण विषय पर बात करय चाहैत छी ओ विषय छै विकासवाद या रेवोल्यूशन ठीक छै
काल्हिये हम एवोलूशन अर्थात जीव सबक विकास सिद्धान्त बारेमे पढ़ि रहल छलौं आ ई बिषय बहुत रोचक लागल
बिलकुल इवोल्यूशन विज्ञानक एहन सिद्धान्त अछि जे बताबैत अछि जे जीव सभ करोड़ो वर्षमे धीरे धीरे बदलैत आ विकसित होइत रह रहल छथि
सच कहू तो पेहिने हमरा लगैत छल जे पृथ्वी पर मौजूद सब जीव शुरू ओ से एहने छल
हँ मुदा वैज्ञानिक शोध से पता चलत जे जीव सब समयक संग बदलैत रहल छथि
हुँ हमरा लगैत छै जे एवोल्यूशन के समझाव लेल पृथ्वीक इतिहास बुझनाय आवश्यक अछि
बिलकुल पृथ्वी लगभग वन प्वइंट फाइव अरब वर्ष पुरान अछि आ जीवनक इतिहास सेहो बहुत लम्बा अछि
पैहलिए हम पढ़लिय जे प्रारंभिक जीवन बहुत साधारण सूक्ष्म दीमक रूप मे शुरू भेल
हँ धीरे धीरे ओ स सूक्ष्म जीव अधिक जटिल जीवमे विकसित होयत गेल
सच कहुँ तऽ ई कल्पना करनाए कठिन अछि जे हम मानव आ अन्य जीव सभक सेहो साझा पूर्वज रहल होयत
बिलकुल वैज्ञानिक सभक अनुसार पृथ्वी के सब जीव किसी न कि किसी रूपसे एक दोसरा सम्बन्ध छथि
हमरा लगैत अछि जे चार्ल्स डर्बिन योगदान एहि वि विषय मे बहुत महत्वपूर्ण अछि
हँ डार्विन प्राकृतिक चयन नेचुरल सेलेक्शन कऽ सिद्धान्त प्रस्तुत एक ले नि
काल्हि हम पढ़ले पढ़लेलियौ जे प्राकृतिक चयनक अर्थ अछि जे वातावरणक अनुकूल जीव अधिक समय धरि जीवीत रहयक छी
बिलकुल आ ओ अपन गुण अगिला पीढ़ी तक पहुँचाबैत छथि
ह हँ सच कहू त एहि प्रक्रिया लाखो करोड़ो बर्ष लागैत अछि।
हँ इवोल्यूशन बहुत धिमी प्रक्रिया अछि जे एक दू पीढ़ी स्ने स्पष्ट नहि देखाइ दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे जिबास्म यानि की फोइजन पब्लिशिंग एन महत्वपूर्ण प मान छथिन
बिलकुल जीवास्म‌ श्रब से वैज्ञानिक सबके प्राचीन जी वाक बारेमे जानकारी भेटैत अछि।
कलहि हम देखलियौ जे विभिन्न प्रजातिक सबक शरीर मे कतेको सामानता होइत अछि।
हँ एहि समानत ता से हुनकर साझा पूर्वजक संकेत घटैत अछि
सच कहू तऽ एवोल्यूशन केवल मानवक इतिहास नहि बल्कि सम्पूर्ण जीवनक कहानी अछि छी
बिलकुल ई बताबैत अछि जे पृथ्वी पर जीवन केना बदलैत आ विकसित होइत रहल
हमरा विश्वास अछि जे एवोल्यूशन के बुझला से प्राकृतिके बेहतर ढंग से बुझल जा सकै त अछि
हँ एहि से हमरा जीवन विविधता अनुकूलन आ जीवनक इतिहास सक गहरी समझ प्राप्त होइत अछि
बिलकुल सही कहलियै इवोल्यूशन अर्थात विकासवाद जी जगतक करोड़ो बर्षक परिवर्तन अनुकूल प्राकृतिक चयन जीव विविधता आ जीवनक अद्भुत यात्रा वैज्ञानिक व्याख्या अछि जाहि सँ हम पृथ्वी पर जीवनक उत्पत्ति आ विकास बेहतर रूप सँ बुझी सकत
काल्हि हम सोचैत छलु जे इवोलोशन के सिद्धांत केवल जीवक इतिहास नहि बल्कि प्राकृतिक कार्य प्रणालीसँ बुझबाक एक महत्वपूर्ण माध्यम अछि
बिलकुल एवोल्यूशन बतबैत अछि जे वातावरण बदलाव पर जीव सब सेहो धीरे धीरे बाय बदलैत छथि
सच कहू तऽ प्राकृतिकमे परिवर्तन निरन्तर होइत रहैत अछि
हँ जलवायु भोजन शिकारी जीव आ अन्य परिस्थिति सब जीवन जीवनकेँ प्रभावित करैत अछि
हमरा लगत अछि जे अनुकूल
एडि एडिपटेशन इवोल्यूशन एक महत्वपूर्ण भाग अछि
बिलकुल अनुकूलन माध्यम से जीव अपन वातावरण मे बेहतर ढंग से जीवित कहि पबैत छैथ
काल्हि हम पढ़लहु जे जीराफ लम्बा गर्दन उदाहरण इवोल्यूशनमे बहुत प्रसिद्ध अछि
हँ लम्बा गर्दन वाला जीराफ ओछ शिक्षक सभ खा सकैत छल जाहिमे कारण हुनकर जीवित रहबाक सम्भावना अधिक छल
सच कहू तऽ प्राकृतिक चयनक अवधारणा बहुत रोचक अछि
बिलकुल प्रकृतिक स्वयं ओ जीव सभके बढ़ावा अछि जे वातावरण पर बेहतर ढंग से जीवित रहि सकत
हमरे लगैत अछि जे इवोलोशन के कारण पृथ्वी पर एतेक विविध जीव देखबा लेल भेटैत अछि
हँ लाखो वर्षक परिवर्तनक परिणाम स्वरूप असंख्य प्रजाति सब विक
कलहि हम देखलहु जे किछु प्रजाति समयक संग विलुप्त सेहो गेल
बिलकुल जे कोनो जीव वातावरण अनुसार स्वयं के अनुकूल नहि बना सकै त ओकर अस्तित्व समाप्त भए सकैत
सच कहुँ तऽ डायनासोर सभक विलुप्त एहि विषयक एक प्रसिद्ध उदाहरण अछि
हँ हँ वैज्ञानिक सबहक अनुसार परियावरण पर्यावरणीय परिवर्तन अन्य कारण से डायनासोर समाप्त
हमरा लगा तऽ छी जे मानुस शरीरमे सेहो इवोल्येशने क कतेको प्रमाण भेटैत अछि
बिल्कुल मानव शरीरक किछु अंग एहन छथिन जाहि सबक उपयोग आय कम बहुत कम भैय गेल अछि
कली हम पढ़लू जे वैज्ञानिक डी एन ए के अध्ययनसे इवोल्यूशन के बेहतर ढंग से बुझैत छथि
हाँ डी एन ए जीव सबक आपसी सम्बध साजा पूर्वज महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करैत अछी
सच कहु तऽ इवोल्यूशन जीव वैज्ञानिक आधारभूत सिद्धान्त सबमे से एक अछि
बिल्कुल आधुनिक जीव विज्ञानक बहुत रास अवधारणा एहि सिद्धान्त पर आधारित अछि
जे इवोलूशन के अध्ययन से जीवनक गहराई से बुझल जा सकैत अछि
हू हाँ एहिसे हमरा पता चलैत अछी जे पृथ्वी पर जीवन केना अरबोबर्ष धरि विकसित होइत रहल
सही कहलियै इवोलशन अर्थात विकास बाद जीवन निरन्तर परिवर्तन अनुकूल प्राकृतिकि चयन जीव विविधता विलुप्त आ नव प्रजा जाति की उत्पतिक एहन वैज्ञानिक प्रक्रिया अछि जाहि से सम्पूर्ण जीव जगत इतिहास आ विकास अद्वत कहानी सामने आबैत अछि
कलहि हम सोचै चलू जे एवोल्यूशन के सिद्धंत मानव इतिहासक समझ के पूरी तरह बदली दै लक
बिल्कुल एहि सिद्धांत से पहिल बेर वैज्ञानिक रूपसे जीवनक विकास व्याख्या सम्भव सकल
समयक धरि जीवनक उत्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करैत रहल अछि
हँ मुदा आधुनिक विज्ञान जीवाश्म डि एन ए आ आन प्रमाण मानक आधार पर उत्तर खोजबाक प्रयास करैत अछि
अति खिड़की जेका छथि
बिल्कुल जीवाश्म सब से वैज्ञानिक सब बुझबे छथि जे लाखो वर्ष पहिने पृथ्वी पर कोन जीव रहैत छल
कहलियै हम पढ़लियौ जे पृथ्वी पर पहिने केवल सुक्ष्म जीव मौजूद छल
हाँ प्रारम्भिक जीव अत्यन्त स साधारण छल मुदा समयक संग जटिल जीव विकसित होयत गेल
सच कहु तऽ समुद्री जीवन प्रारंभिक केन्द्र मानल जायत अछि
बिल्कुल अधिकांश वैज्ञानिकी मानैत छथि जे वैज्ञानिकी शुरुआत समुद्र मे भैल छल
हमरा लगैत अछि जे मछली से स्थल जीवक विकास बहुत रोचक प्रक्रिया रहल होइत
हाँ किछु जीव धीरे धीरे एहन विशेषता विकसित ए नीलू जाहि से ओ जमीन पर जीवित रहि सकैथ
कल्हिए देखली जे इवोल्यूशन सीधा रेखा जेकाँ नहि चलैत अछि
बिल्कुल ई एक शानदार वृक्ष सामान अछि जहिके अनेको प्रजाति अलग अलग दिशामे विकसित होयत छथि
सच कहू तऽ मानव इवोल्यूशन के विषय लोकसभ विभिन्न विशेष रुचि विषय अछि
हँ वैज्ञानिक सभक अनुसार आधुनिकी मानव सेहो लाखो वर्षक विकास परिमाण छथि
हमरा लगैत अछि जे भाषा बुद्धि आ सामाजिक व्यवहार मानव विकासमे महत पूर्ण भूमिका निभैलक
बिलकुल एहि विशेषता सब मानवकेँ अन्य जीव सभसे अलग पहचान देलक
कल्हि हम पढ़लियै जे इवोल्यूशन आइयो रुकल नहि अछि
हँ वातावरण बदलैत रहैत अछि आ जीव सब सेहो धीरे धीरे धीरे बदलैत रहैत छथि
सच कहू तऽ विज्ञानक ई विचार प्रकृतिक गहराई के बुझबाक लेल सहायता करैत
बिलकुल एहि से हमरा बुझबा मे सहायता भेटैत अछि जे जीवन लगातार परिवर् वर्तनशील अछि।
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे डी एन ए आ अन्य तकनीक एवल्यूशन संबन्धी नव तथ्य सामने आनै
हँ वैज्ञानिक शोधक माध्यमसँ जीवनक इतिहास आओर स्पष्ट होइत जायत
बिलकुल एवोल्यूशन अर्थात विकासवाद पृथ्वी पर जीवनक अरबो वर्ष लंबा समय पर जीवन सभक निरन्तर परिवर्तन प्रकृतिक चयन अनुकूल जीव विविधता आ मानव उत्पत्ति एहन वैज्ञानिक कहानी अछि जाहि सँ हम प्रकृति आ अपन अस्तित्व दुनू केर बेहतर ढंग सँ बुझि सकैत छी
काल्हि हम इवोल्यूशन के विषय पर एक वीडियो देखलु जहिमे पृथ्वी पर ची जीवनक पूरा इतिहास बताओल गेल छल
बिलकुल जीवनक इतिहास अरबो बर्ष लम्बा अछि आओर अनेक चरणमे गुजरल अछि
सच कहू तऽ पृथ्वी पर जीवनक शुरुआत बहुत साधारण रूपसँ भेल शील छल
हँ प्रारम्भिक जीव केवल एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव छल जे समुद्र मे रहैत छल
हमरा लगैत अछि जे एक-एक कोशिका से जटिल जीव बनायन बहुत अदृत प्रक्रिया छै
बिलकुल लाखो करोड़ो वर्ष सँ परिवर्तन आ प्राकृतिक चयनक कारण ई सभ भय सकल
काल्हि हम पढ़लु जे किछु जीव समुद्र सँ बाहर निकलि जमीन पर अबि गेल
हँ पराप्त वातावरण मे परिवर्तन आ नव अवसरक सबक कारण जीव तब धीर ए दिन स्थल जीवन लेल अनुकूल बनल
सच कहू तऽ प्राकृतिक निरतर परिवर्तनशील अछि
बिलकुल अजीब सब के जीवित रहबा लेल एहि परिवर्तनक संग स्वयं के ढालबाक
हमरा लागैत अछि जे पछि सबक विकासक इतिहास सेहो रोचक अछि
हँ वैज्ञानिक सबक अनुसार आधुनिक पक्षी प्रच डायनासोरक वंसज डामनासोरक वंसज मानल जाइत अछि
कल्हि हम देखलहु जे पृथ्वी पर कतेको प्रजाति समयक संग समाप्ति गेल
बिलकुल बिलुप्ती या इवेलुएसन के प्राकृतिक प्रक्रिया के एक भार मानल जाइत अछि
सच कहू त डइनासोर समाप्त नहि होत शायद मानव सभ्यता विकसित नहि पबैत
हू कतेको वैज्ञानिक एहन समभावना व्यक्त करैत छथि
हमरा लागैत अछि जे वातावरण इवोलशनमे सभसँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
ह बिलकुल भोजन जलवायु प्रति